नमस्कार
नमस्कार
कलहि हम गेलौ तऽ देखलो जे अपना पोखरि के पानि पूरा भरि गेल अछि माछ सब उठकी के ऊपर आबि गेल अछि देखी के मन बड़े दुख भैल गेल
हँ आब प्रकृतिके हालत दिन पर दिन खराब भेल जा रहल अछि हमरा सब के अनदेखी ल लालचके कारण धरती माय कराही रहल छथि।
हमरा सबके बचपन मे वही पोखरिमे नहायत छलौं। कमलक फूल तोड़ते छेलौ। अब तो वही पानी मे प्लास्टिक या फैकट्री के गन्दा पानी बहैत अछि।
ई खाली पोखरि के बात नहि छैेक। भाय जंगल काटि रहल अछि। नदी सू सूखा भरल रहल अछि। हवा जहरीला भऽ गेल अछि। चिड़ि क चकचकाहट कम भऽ गेल अछि।
शहरमे तऽ साँस लेब मुश्किल भए गेल अछि ए क्यू आइ चार सौ पार कर जाइत अछि। बच्चा सबके खास दम फुलब आबात अछि
आ दोस कोकरा दि सरकार के कंपनी के की अपना के अब हम रोज प्लास्टिक के बोतल फेेकैत छी। गाड़ीसँ धुआँ उड़बैत छी।
शुरुआत मेसब करै पड़त भाइ। जेना गाँधीजी कहने छला। बदलाव सेहो दुनियाँ देखै चाहैत अछि पहिले आउ स्वयं बन।
सबसँ पहिने प्लास्टि के उपयोग बन्द करी। कपड़ा के झोरा लऽ कऽ बाजार जायके अदाती बनाबी।
हँ मित्र। आ चाय के दूध के पैकेट। शैम्पू के पाउच। सब बाल्टी लेयर प्लास्टिक रिसाइकिल नहि होइत अछि नाला नाली जाम जायदा रहैत।
हम अपना घरमे एक नियम बनौने छी। रिफ्यूज रियूज रियूज रिसाइकिल पहिने मना कर फिर काम करऽ फिर फेरसँ उपयोग करऽ।
हुँ नीक नियम छै। हमहूँ ने अपना बाल बच्चाके सिखाबै छी। जे गिफ्ट के रेफर सेहो सम्हालके राखिहे दूसरा बार काज दे तक।
पानी के समस्या सबसँ पैघ छै। ग्राउड वाटर पाँच सौ फीट नीचा चलि गेल अथी हैण्डपम्प सूखल रहल अछि
हमर बाबूजी कहैत छला जे पहिने गाम मे आहा पानि आ सिस्टम छलै बरसाती पानी के रोकी के खेती होइ छलै
आप त सब कंकी का ज्ंगल बना देने छै धरती पानि सोखते नही करैत अछि सीधा नाला मे चली जाइत अछि
रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपन घरमे बनाबे पड़त छत के पानी मे पाइप मे जमीन के भीतर भीजी बरिंग रिचार्ज होय।
हँ आ सरकार सेहो सब्सिडी दैत अछि। मुदा लो जागरूक नहि अछि बिल्डिंग ब्लाउज मे कम कम्पलसरी होबक चाही।
बिजली के वजत से प्राकृतिक संरक्षण छै। कियकि बेसी बिजली के तऽ कोयला फेर बनत ओहि से कार्बन
एल ईडी बल्ब पाँच स्टार रेटिंग वाला एसी फ्रिज आ ओ बेकारमे लाइट पंखा बन्द ई छोट कागजपे असर दैत छैक।
हम तऽ पूरा घर तक छत पर सोलर पैनल लगबा लेलौ बिजली बिल आधा भए गेल आ प्रदूषण सेहो नहि
वाह तो तऽ असली ग्रीन वरियर बनी गेलहु हमहुँ अगले महीना लगैबे लेली कनेक्शन माँगौने छी
गाड़ी के जगह साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करऽ एक लीटर पेट्रोल जलाबा मतलब दो प्वइंट तीन किलो कार्बन हवा मे
ऑफिसके कार कूलिंग शुरू करनेके छी चार गोटे एक एक गाड़ीमे तेल का बचत जाम कम गप गप अलग
इलेक्ट्रिक वेहकल के जमाना आबि रहल अछि मुदा ओकर बैटरीे डिस्कम्पोज सेहो चुनैते छी
ताहि लेल सर्कुलर इकोनोॉमीे के कॉन्सेप्ट बुझय पड़त जे चीज बनैत अछि से फेरसँ कच्चा माल बनि जाय
अपन मिथिलामे मखानके खेती होइत अछि ओकर ठंठल छिलका सेहो बायोफ्यूल बनि सकैत अछि बर्बाद नै करऽ
किसन सभके पुरा‌ लेल जरायबसँ त‌रोकय पड़त अही से दिल्ली धरी धुआँ पसरी जाय छै
सरकार मशीन सबसिडी दैत अछि जे परली खेत मे मिला दे ओ बायोगैस प्लांट मे
जंगलके बात करी तऽ अमेजन जरा रहल अछि ऑस्ट्रेलियामे आदमी
अपना होते अरावली कटि रहल अछि
एक व्यक्त एक पेड़ क अभियान चलाबै पड़त बच्चा के जन्मदिन पर केक नही गाछ लगाब
हमरा बेटी हर साल इस्कुलमे नीमके गाछ लगाबैत अछि कहैत छै ई हमर ऑक्सीजन फैक्ट्री अछि
पीपल बर्गर नीम ईस चौबीस घंटा ऑक्सीजन दैत अछी कंक्रीट के पार्क मे अशोक क झाड़ नही लगाब
शहरमे मियाँ बकी जंगल क कॉन्सेप्ट आबि रहल अछि छोट जगह मे घन घार जंगल दस सालमे स सौ साल तक के बराबर
हूँ अपन पटन के गाँधी मैदान मे कोना कोना एक जंगल बनल अछि तापमान तीन डग्री कम रहैत अछी
चिड़ी गिलहर के लेल पानी दाना राखत छत गर गर्मीमे अप सँ प्यासल मरि जाइत अछि
हँ आ काँच के बिल्डिंग मे लाइट बन्द रहत राति मे ट्रवासी चिड़ै टीकरा मरी जाएत अछि
समुद्रमे प्लास्टिक के कचरास कछुआ वेल मरि रहल अछि माइक्रो प्लास्टिक माछ के पेट मे फेर हमर थालीमे
तऽ सफाई के बीच अभियान मे हिस्सा लेबाक चाही दीगापुर बीच मे हर रविवार के जाइत अछी
विथ प्लास्टिक पोल्यूशन खाली नारा नहि आदती बनाय पड़त कुल्हरमे चाय पात पर खाना
हूँ मिथिला के परम्परा के त प पता पर खाय के चलक छै कल के पात कमल के पात हंड्रेड प छैन बायोडिग्रेविटिकल
आप त थर्माकोल क प्लस्टिक प्लेट उकरा जला दे डाइआऑक्साइन गैस किंचर का कारण
शादी बियाह मे रिकॉर्डके जगह ई इनवाइट पैनरके जगह गाछ तऽ उपहार दिखाब कम कर
हम अपना भतीजी क शादीमे गेस्टके तुलसी क गमला देलु लोक खूब प्रशंसा केलक
अच्छा कपड़ा के बात करी तऽ फर्स्ट फैशन पर्यावरण के दुश्मन छै एकटा जींस बनायब मे दस हजार लीटर पानी लगब
ताहि लेल कपड़ाके रीयूज करऽ सेव करऽ लोकल खाद्य्य हैंडलूम किनह कार्बन फुटप्रिंट कर
हूँ खाना घर्बात करब पाप छै जितना चाही उतने लैय बर्फ मे प्लेट भरै के छोड़ देब अपराध
यू एन क रिपोर्ट कहैत अछि जे दुनिआँके एक चीज चौथाई खाना बरबाद होईत अछी ओहिसँ दू अरब लोकके पेट भरि सकैत छैक
ह हूँ कम्पोस्ट घरमे शुरू कर सब्जी छिलका चाय के पत्ती खाद बनाबा गमला का माटी उपजाउ
हमर बाल्कनीमे दूटा कम्पोस्ट बिन अछिने घन न कीड़ा दू महीनामे
जैविक खेतीमे सपोर्ट करा किसान के जहर मुक्त अनाज के दाम भेटैत जाय ओ केमिकल छोड़त
सब्जी मण्डीमे लोलक सीजनल कीनब न्यूजलैंड प्रसिद्ध हवाई जहाज छल आबैत अछि कार्बन जोड़ेत अछि
सब्जी मण्डी मे लोकल सीजन केना न्यूजीलैंड मे सेव हवई जहाज से आबैत अछि कार्बन जोड़ैत अछि
माँसाहार कार्बन कम कार्बनो पर्यावरण हितेसि छैक एक किलो दीप लेल पन्द्रह हजार लीटर पानि जङ्गलका कटाइ
नय तऽ फोन साइलेंट मे रखी वाइब्रेशन का आवाज नय आव
हफ्तामे एक दिन मिलडे से मंडे मनाब दाल भात सब्जी शरीर आ धरती दुनू खुश
कागज बचावक डिजिटल बिल ऑनलाइन पढ़ाइ प्रिंट करे सँ पहिने सोचके ई जरूरी अछि
हमर ऑफिस पेपरलेस भऽ गेल अछि सैलरी स्लिप लीव एप्लीकेशन पर ऐप पर
पुरान किताब कॉपी रद्दी मे नहि जरूरतमन्द बच्चा के दऽ दहै या अब साइकिलिंग कऽ कऽ डायरी बना रहल
हुँ ई वेस्ट मोबाइल लैपटॉप बैटरी कूड़ा मे नहि फेका ऑथोराइज रिसाइकलर के दे दऽ शीशा पारा नदी मे चली जाइत छै
कम्पनी सब टेक फेक पॉलिसी रखैत अछि पूरण पौन्द डिस्काउंट पर्यावरण बचाव
हुँ पर्यावरणमे इको टूरिज्म चुना पहाड़ पर चिप्स के पैकेट नहि फेकऽ लीव नो स्ट्रेस क नियम
कौआ बन्दरके बिस्कुट खुआके सेल्फी लेब लगत ओकर प्राकृतिस आदति बिगड़ि जाइत छैक
हँ टाइगर रिजर्व मे साइकिल जानवर के डस्टर्ब नहि कर ओकर घर मे हमे मेहमान छी
घर मे एक्वोरियम का माछ पिंजरा का चिड़ेै ई सब नहि के छ आजाद रहि दह
हुँ किताबी ज्ञानसँ बेसी अनुभव के महत्व छैक बर्खा मे भी जीब माटी मे खेलब गाछ पर चढ़ब
किताबी ज्ञान से बेसी अनुभव के महत्व छै बर्षा मे भीजब माटी मे खेलयब गाछ पर चढ़ब
मोबाल गेम मे फार्मिल खेलत अछि मुदा असली खेती नहि ई पीढ़ी कऽ गैप खतरनााक
इसकुल मे एको क्लब होबाक चाही वेस्ट मैनेजमेन्ट एनर्जी ऑडिट बच्चास सबके जिम्मेदारी दी
हमर बेटी के स्सकुल मे हर क्लास के ग्रीन कैप्टन छै लाइट बन्द नल बन्द वही चेक करैत अछी
कॉलेज के एन एस एस कैपमे गाममे छाय के चापाकल मरमत शौचालय निर्माण गाछ लगाबा
कर्पोरेट फन के सारा डैम निर्माण ई सब काज होयतऽ अछै
मुदा वलेन्टिियर के कमी छैक हमरा तोरा जकाँ लोक केँ छुट्टी के दिन समय देबाक चाही
अगला रवि क दिन अपना वार्ड के पार्क मे सफाइ अभियान रखैत छी व्वाट्सअप ग्रुप डाल देलै
हँ झाड़ू टोकरी गोआा हम ल औवत मे नीम्बू पानी के व्यवस्था करी
लोक के जोड़बैक लेल नुक्कड़ नाटक पेंटिंग कम्पिटशन बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट क प्रदर्शन
बच्चा सबके ड्रॉइंग मे धरती बचाहब ओकरा सबके माता इ त तक सन्देश जतक
स्थानीय प्रशासन के ज्ञापन दी खाली प्लॉट के कूड़ा डम्पिंग रोकै लेल फाइन लगबाइ लेल
आर टी आई डाली क पूछा जे नगर निगम क कचरा कते तय जाइत अछि लैणडफील्ड मे की प्रोसेसिंग प्लांट मे
सिंगल यूज प्लाासटिक पर बैंन छै मुदा दुोकानदार धड़ धड़ाल दे